आँ
की हाल चाल
बढ़िआँ आहाँ बढ़िआँ छी
हँ हमहहुँ बढ़िआं छी आओर की सब भऽ रहल छै
बस ओहना चलि रहल छै अहाँ कतऽ सऽ बात करै छियै
हम मधुबनी से
मधुबनी मे रहै छी हम दिल्ली मे छी एन सी आर मे
अच्छा हँ हम मधुबनिए में रहै छिय आओर कहियो की सब भऽ रहल छै
तऽ चलि रहल छै ओतय तऽ मधुबनी पेंटिंग के बहुत ज्यादा अथी छै
हँ हँ
आस पास मऽ किइयो करै छैथ मिथिला पेंटिंग
हँ हँ मिथिला पेंटिंग तऽ करै छथि आसपास मे बहुत लोक
आँह कऽ आबेयऽ
नहि हमरा नहि आबैएा हमसभ हमसभ तऽ अपन की कहू अपन दैनिक जीवनमे व्यस्त छी सुबह उठलहुँ सभके लेल चाय पानि नाश्ता बनेलहुँ ताहिके बाद हँ हँ फेर सबके लेल नाास्ता ब ं हमर ससुर छथिन हुनका मतलब ऑफिस जेयबाक रहय छनि तऽ सुबह उठ केऽ हुनका ना नास्ता दऽ देलहुँं बना कऽ तऽ ओ चलि गेलथि ऑफिस फेर एगो हमर छोट बच्चा यए तीन सालके फेर ओकरा देखलहु ओकरेमे लागल एकेगो एकेगो हँ ओकरे देख उठलाऊ ओकरे मऽ लागल रहलहुँ फेर इएह सब चलैत रहल फेर खाना पीना बनेलहुँ
आओर बाबू की करै छथिन
ओ रहै छथिन बैंगलोर मे बाहर
अच्छा
हमसभ रहै छी घरपर हमरा सबके तऽ इएह यऽ
छै ने मिथिलामेा तऽ हमरा लागल जे सब के थोड़े बहुत एबते छै हमरो सिखने तऽ नहि छिय पर हमरो आबेय थोड़े बहुत
हँ हँ
जेना अपने बनााकऽ लगेने छी सीनरी
अच्छा
सब मने कनी मनी अपन शौक सऽ सीखने सीखने ने छी मने प्रैक्टिस से आबि गेल
अच्छा हँ तऽ हम सब नहि सिखनेे छिह हमसभ तऽ घरे मे रहलहुं अपन जे हमर सबके दैनिक दिनचर्या या भरि दिन
आबय गेलय जतय माने ऑनलाइन मने जेना लोग बेचे छै तऽ ऑनलाइन नहियो घरेलुए जेना को कोइकेओ राखे छै
घरेमे सामान आर किछु किछु सेल कऽ सकैत छी ऐहेन कियोओ युक्तगट रोकी नहि भेटल ओमरसँ बड दान कहि दै छथिन हम छी राइटर
अच्छा
कविता लिखे छीयै दू तीन टा किताबो हमर आएब चुकल ऐछ और हमर एन जी ओ सेहो चलया
अच्छा अच्छा तब तऽ अहाँ इएह सब में लागल रहैत हयब
हँ हँ बिल्कुल सभहक रहिते छ्य हँ और इहो सब काज हैते
दिनचर्या तऽ इएहे अपन लिखैत है फेर एहिके प्रोसेस
कनी मनी लिख लेने छिये
अच्छा ओर घर पर रहैत हब खाना पीना इएह तऽ होइते छै सबके
हँ तऽ हमरा लेकिन सभौ छै किछ किछ नया करयके छे त जेना हमर एन जी ओ छै त ऑनलाइन सिलाई सेहो सिखबै छियै मिथिला पेंटिंग सोहो सिखबे छिये फ्रि म
ट्रेनिंग दै छियै हँ हँ ट्रेनिंग दै छियै
हँ कते लोक मने जा नय पबै छथिन ने कतहु सिखय लए तऽ दरभंगो मधुबनी सभसँ जुड़ै छथिन कतहुसँ कतहु केओ जुड़ि कऽ आनलाइन हम फेसबुक पर दऽ दै छियै पोस्ट जे जिनका जुड़बाक य से जुड़ू ओर कमसँ कम दू सए तीन सए लोकग सख सीख चुकलखिन हेन सिला एखनधेर कै साल स हम कऽ रहल छी
अच्छा तऽ मतलब इएह में अहाँ लागल छी इएह अहाँके दैनिक दिनचर्या ये
हँ य नय तऽ ओ किछ ने किछ अपन व्यस्त रहलो किछ
हँ से तऽ सिलाई हमरो सबके आबैया सिलाई हमरो आबैए हम लेकिन हमसभ कहियो काल केलो
हँ मने अपनाल हमरो नय केलियै ई कनी एक प्रॉब्लम य धागा बार बार निकेल गेल होत तऽ कनि दिक्कत होइया पर सीखा सकैत छी तऽ से हम एन जी ओ के थ्रू ऑनलाइन सिखबै छिय हम सिखलो कहियो तऽ ककरो यूज भऽ जाय ओहो सीख लिये हम तो कॉलेज टाइम में शौकसँ सीख लेने रहियै तऽ
हँ हु तब तऽ अहाँके बढ़िया यै अपन ओहो सब मे लागल छी
हँ बहुत रंग के चीज
हमरा सभ के तऽ इएह यए कि अपन सभ परिवार के देखै छियै रहलो सभ लए खाना पीना फेर आब दोपहर भेल तऽ सब केओ आराम केलो
ओ सब तऽ छैय हे सभके हँ एते छी तऽ सब करिते छै
हँ हँ तऽ इएह ने दैनिक दिनचर्या तऽ हमरा सबके इएह यऽ ई तऽ सब करे छै दैनिक दिनचर्या सभके इएह छै फेर शाम भेल तऽ सभ लए नाश्ता पानी किछ चाय बनाउ ओर भैर दिन मेन तऽ बच्चा के लऽ के छै
विध व्यवहार होइ छलै ने पहिले लोक देखियौ सासुओ माँसभ छलखिन हेन तऽ काकियो सब सब मिल कऽ कते गपो कऽ लेथिन संगे धान उसेनिया त मने टुटिया पिसिया से आब कऽ कते अथी सिखे लुरि व्यवहार सब
ह ह तब पहिले के लोक के तऽ इएह रहे छले ने लेकिन
हँ ओहि कऽ कतेक चीज आब तऽ लोक सब ओत इंटरेस्ट नय रहले पढ़े लिखे मे सब ते टाइम द रहल छै जे ई सब सीख खे आबक बच्चा सब के कोनो सखे नय छै हऽ आब आरो आब ने ओत फ्री छथिन कियो बहुत चीज ओ सब चीज भी भऽ रहल छै जेना हरा जेतै सभटा हरा जेतै आइ ओ सब मने बनल रहे तऽ जेना हमर छै ने हम शायद रहै छै केओ एहन गाम से लोक आयथिन ने ऑनलाइन हमर एनजीओ के कनि मनी एक घणटा एना सीखा देतथिन दरजी भी ओते ओ कला से ओने होइत रहै हरोइन के बेटी न रहल छथि जे फोन तोन ढंग से चलाब बूढ़े सढ़े के ओ आबि छनि आओर
हूँ
नहि तऽ आब जे पहिले जे लोक कऽ पाबै छलै से आब लोक नहि ने एते कऽ पाबै छै पहिले तऽ कुटिया पिसिया ई सब होइ छलै आब ओते लोककेने
सहए कहलहूँ आब तै के संगे मने घरोके जे छै देरी खाना पीना एखन कहलियौ नै करै छै समिलित परिवार होइत छलै तऽ बच्चो सब भेल दियादनी सभक या ननैद के ओ बच्चो सबहक तेल मालिश तयौ सबटा केयर केनाइ ओकरो सबचीज हाँ बहुत रंगगके एक संगे धन ओसनीयाँ अहाँ त चूरा कुटनाय सब चीज आ कनये दिन लोक परेशान रहै छै कि खाना बनेलहूँ यौ
हाँ हाँ तऽ पहिले के लोक एते कऽ पाबै छलै तऽ ओ सब स्वस्थ कतो रहै छलै ने हमसभ ओते नहि अपना सब कऽ पाबै छियै तऽ आब
आओर हँ स्वास्थ नहि छै ओ मेहनत जतेक कम करैत गेलै तऽ तऽ आओर सब
सही बात छै आओर लोक खूब मेहनत करै छलखिन या खूब बढ़ियाँ जेना अपन जियए छलथि य हुनकर सबके तऽ इएहा दिनचर्ये छलनि ये काज केलथि कुटिया पिसिया
पहिले लोको सब लूरिगरओ बड होइ सच मे हर विध के गीत सब अबैत रहै छलै गीत तीत त अहूँके अबैत हायत
नहि नहि हमरा नहि आबैए गीतसभ
से कियाक गाममे छियै तऽ नहि ने सनो सुन केे आबैत रहै छै न हमसभ तऽब एत रहल गेलै तऽ बिसराइयो गेलै कयटा
नहि आब काम कामो मे एहि सब चीज के अथि भेल जाइ छै ने सभ अपना जीवन मे व्यस्त छै आब काम के वजह से सब सुबह उठ उठल भोरे खाना पीना जल्दी जल्दी फटाफट सबटा केलक तैके बाद ऑफिस के लेल नी -कलल आब ओ टाइम नहि न रहलै
हूँ तऽ पुरुख न ऑफिस जाइ छै लेडीज सब तऽ गाममे
नहि नहि ले- हिजो कोई कोई करे छै कि इह गाम मे तऽ आब बहुत टीचर सब के जॉब करे छै न लेडीज त सब खूब आगा बढ़े छै आब नहि नते तऽ दसटा बच्चे के ल लेलक ट्यूशन पढ़े आब सब अपनामे बिजी हो गेलै ने आब जेना अहाँ छै सिलाइे तऽ कते लोको सिलाइयो केलक इहो कयलक ओहो केलक बहुत चीज करै छै तऽ सबके इएह छै दिनचर्या सुबह उठल तऽ लोक के जल्दी रहल ऑफिस जाइके
कोन गाँव कहलियै सासुर कतऽ अय मधबनी खास मे या गाम कतौ
हँ राजनगर
राजनगर अच्छा आ सासुर सासुर भेल राजनगर आ नइहर
हँ नइहर भेल वेलाही
बेलाही
हँ हँ हँ सबटा आसे पासे अछि हमरा सबके तऽ इएह अछि कुछु भेल तऽ नहिरो चलि जाउ इहो करू ओहो करू
बबढ़ियाँ ये न नइहर जेनाइ तऽ आओर नीक होइ छै मन फ्रेश भऽ जाय छै
हुँ हुँ से तऽ होइते छै लेकिन ज्यादातर एत्तै रहलौं कियेकि की मतलब आब हिनका हमर सब पापाजी के जॉब छनि ससुर जी के टीचर छथि छथिन तऽ हुनका जेबाक रहै छनि। तऽ फेर आब पूरा सवेरेसँ फेर उठू सभटा करू आ उ एज हँ छथिन लेकिन उ एज रहलनि नय न हुनका सभ सभके हम ओते नय केल होइ छनि तऽ सभटा हमरे हमहीँ करै छियै तऽ भोरे उठलौं तऽ हुनके सभ के लेल सभटा केलौं आ ताहिके बाद फेर ओ चलि गेलै तऽ सभकिछु बना लै छियै बस फेर दोपहर मे एलथि खाना खेलथि आ चावल बनेलौं तइके बाद फेर खेलथि तब फेर चलि गेलथि फेर चारि बजेमे आबै छथिन इसकुलसँ तऽ चाय देलौं नश्ता ता देलौं फेर बच्चा मेन तऽ बच्चा छै ओ बच्चा के पीछा तऽ भागय पड़ै छै न
जयदा हँ।
बहुत तीन साल के तइ मे छै न अखनि नया पेर छै एते बेर करै छै
लोक तीने साल मे देबऽ लगलैये प्ले स्कूल गाम सबमे दै छै एखनो की नय
हँ प्ले स्कुल मे दऽ सकै छी लेकिन ओहिसे ज्यादा तऽ हम अपने ओकरा घरे पर हँ छै आसपास लेकिन हम तऽ ओकरा ओहिसँ जादा ओकरा घरे पर पढ़ा देलौं शाम क बैठेलौं
चीज भेलै देखियौ पढ़ेबे आहाँ से अलग भेलेै आ ओत जाइ छै खेलाइ ले न
हँ तऽ ओ तऽ ओ तऽ ओ ओहिके लेल बात केलियै कनि हँ से तऽ छेबे कर से तऽ हँ से तऽ छबे करै कि प्लेज
बच्चा के बड्ड मोन लागै छै सबसे प्रिय स्थान होइ छै प्लेस पैगो भऽ जैत न पैगो क्लास मे जायत तऽ कहत कि जे ओ इसकुल सब से अच्छा
हँ सोचने छियै कि आब कनि देर देबै ओकरा मतलब तनि आओर एज भऽ जाइ छै ताहिके बाद।
ओ
ओना तऽ तीन साल मे कोय अढ़ाइयो साल मे दऽ देलक। सबके अपन-अपन होय छै।
हँ अढ़ाइयो साल मे दै छै।
अखन मतलब हमही रहलहुँं या बच्चा सबके बजा लेलो
हम अपन बच्च दुनू के सम त ओस ब खिू पकड़ लेललक जे भी करो त ने मजबूरीमे जबब अगल बगल से बच्चा- चल जाइ छलै ने तऽ ओसभ पैघ छलै ई छोटै छै तैयो क हम जेबे करब। कते जीद पकर लतऽ एना मे जल्दीये एडमिशन।
हूॅं-हूॅं-हूॅं हाॅं तऽ एखन तऽ हमही ओकरा टाइम देलहुँ म मतलब शाम क जे हमर दिय दिनचर्या।
आद महीना मे तक हमर बच्चा सब।
हाॅं तऽ हमहूँ ओकरा अपने शामके एक दू घंटाके टाइम देलहुँ आ पढ़ेलहुँ। आते काल फेर राति भेल तऽ खाना उना खुआ कऽ सुता देलहुॅं। इहा हमरा सबके दिनचर्या य और की रहत
हाॅं।
अहाँसभके तऽ इहो य कि मतलब ऑनलाइन करै छियै तऽ ओहोमे लागल रहैत हैब।
हमने कनि क्लास लेलो छैय कनि लिखना पढ़ना किछ-किछ अपन भ। ओना समाजक। बहुत होय छै आ कीर्तन छै त भजन छै आइ फलना एते जेबै। चिलना एता जेबाक छै सामाजिकतो तऽ लोकके राखेे पड़ैत छै। त एकदम तऽ नहि रहै छै कखनो लेकिन जहन जे पहिले जरूरी छै से पहिले निपटयके त ओ दोसर काज केलक। छैय ने ओ सब त बेसी लोग छै जे। एते तऽ सुत जेते तब कोनो काज नहि भेलै आराम से खुब सुतु मजे लागत।
काज या तयो लोक छोड़ दै छै तऽ सएह।
कहीये अच्छा हाँ
पढ़ाइ कतेक केने छिये।
ओर सब कहियौ और अहाँ की सभ करै छी। हम ग्रेजुऐशन कयने छी।
कोन सब्जेक्ट से।
हम काॅमर्स से केना छी, अच्छा और अहाॅं और अहाँ कहियो की सब कऽ रहल छी हाॅं हाॅं।
हम तऽ कहबे केलहुॅं की मिथिला पेन्टिंग कनि-मनी बनबै छी शौखसँ।
अछा अछा।
किछ ने किछ लागले रहैय।
हाॅं हाॅं से तऽ होइते छै।
हाॅं टाइम भेटल तऽ लिखनाइ पढ़नाइ।
चलू बढ़िआँ अछि हमरोसभके तऽ सएह चलै छै। और की करती।
हाॅं बोरके बच्चा।